की ठीक या
हँ ठीक छियै आर ई कहलहुँ कि जे आइ काल्हि आदमी सब नाम किछो से किछो रख दै छै आय से कहैत रहथिन एगो कुन्दन महाराज रहथिन कहैत रहथिन कुछो नाम नहि रखय के छय आदमी के हमेशा पॉजिटिव नाम रखे के चाही आ सही नाम रखे के चाही नामो केना इफेक्ट पड़ै छै इन्सान पे
प्रेमानन्द जी मस्त आदमी छथिन उएहे सब कहै छथिन
हँ प्रेमानन्द जी तऽ नहि रहथिन कोइ ओर रहथिन बाबा रहथिन कोनो बाबा रहथिन हमर सभके गाँवमे बड़काटाके यज्ञ भेल रहै बड़काटाके यज्ञ बहुत बड़का यज्ञ भेल रहे त यज्ञमे ने बहुत आठ दिन के यज्ञ रहै मेलो आर लागल रहेय खूब बढ़िया बड बढ़िया मेला मेला लागल रहे आ ओहिके बाद की कहे छै से उएह मे कथा वाचक सब आयल रहथिन एकावन कन्या के शादियो बियाह आर भेले रे हँ सुननी हन एगो हमहूँ रखबै
हँ ईसभ हो रहल छै बहुत जादा
हँ तऽ हम हमरे गाँव मे भेल रहे त इकाबन कन्या के बियाह हो भेलै रे से हमहुँ सब गेले कथा सुनअ बड नीक बहुत नीक सभ सब चीज बात व्यवहार सब रहै हुनकर बाबा तऽ हमहूँ कहलियै जे हमरो एगो भेलखिन हे भाभी के एगो बौआ तऽ हुनकर कथि नाम रखिए त
आइ काल्हि तऽ ऑनलाइन क्लास चलै छै कथी कथी के बैच चले छै कथी कथी के पता नइ
कथी के चलि रहल छै
पता नहि आइ काल्हि देखै छियै मोबाइलोपर पढ़ाइ होइ छै बच्चासभ मोबाइलपर पढ़ै छै
ओ तऽ मोबाइल पर पढ़बे करै छै तऽ सब सही से यूज करो मोबाइल पढ़ाइ कम छै आ इंस्टाग्राम किछु किछु दन अलगे सोशल मीडियाके यूज कऽ कऽ के आ फ्रॉड करैत रहै छै
कथी कथी नाम छै हमरा आर के पतो नहि छै
हमरा अपने ने पता छै हम एगो अपन बगल के देखलियै एगो जे छथिन हुनका देखलियै चलबै तऽ हम कहलियै जे दाइ हे फोन दला है तोरा पप्पा तऽ कनिक पढ़हो से तू पढ़ाइ नहि छहो एको बार से कथि ले तऽ उहै कहै छै जे पढ़ै छियै से हमर एतेक बजेसँ एतेक बजे तक हमर क्लास चलैत छै हम कहलिये झूठ बजा छहो एते बजे से क्लास चले छै तऽ एते टाइम तऽ भऽ रहल छै हमरे से झूठ बाजऽ लगैत छै सोचियौ आ हम हम ओकरा रखने छियै पढ़ा हम ओकरा कुछ कुछ अपन पढ़ा लिखा दै छियै
ऑनलाइन क्लास
राम धनु चले हँ
ऑनलाइन क्लास से तऽ बढ़ियए ने छै
की भेल
ऑनलाइन क्लास से तऽ बड बढ़िआ छै
ऑनलाइन क्लास तऽ बड्ड बढ़िआँ छेबे करत लेकिन ओकर सही सही ठंगसे पढ़ते तब ने ऑनलाइन क्लास के बीच मे ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास हटा के आ मूवी देखऽ लगे छै घूम
हू हू आइ काल्हि बड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ि रहल छै दिन पर दिन टेक्नोलॉजी घटना बढ़िए रहल छै
तऽ बढ़ि रहल छै कम्प्यूटर लैपटॉप मोबाइल एकर सही यूज करियौ अहाँ पढ़ाइ लिखाइमे यूज करियौ नौकरी चाकरीमे करियौ बहुत फायदेमन्द चीज छै आ उतना नुकसान भी करै छै आदमी के आँख डैमेेज भऽ जाइ छै बेसी देर मोबाइल देखला से
हू आइ काल्हि तऽ बड़ी दिक्कत छै
ह बहुत बच्चा के देखे छियै जे ब्रेन में भी दिक्कत भऽ जाइ छै बच्चा से जे मोबाइल देखैत रहे छै से
हँ सुनै छियै जे ई एकर मुन्ना मुन्ना के बेटा बेटा के एक्सीडेंट भऽ गेलै
हँ उ उ हाइबा वाला कोनदन ठोक देलकै रहय
हाइबा वला ठोक देलकै लेकिन बचि गेलै ई बात सही छै बच बच गेलेहे भगवान ठीक केलखिन बचा लेलखिन ह
गिड़ले रहय तऽ चोटो ओहन खास कुछ नहि एलक आदमी के एक्सीडेंट आर होइ छै तऽ आदमी डरिये एते ने जाइ छै कि किछु कहय के नहि
हू आइ काल्हि बड़ी हमरो एगो अथी बगल वाला घर के एगो च लड़की के आंख खराब भए गेले हे
ओ आँखि मे तऽ हमरो कनिक दिक्कत बुझाइत रहैत छै कखनो कालके मोबाइल उबाइल देखलु तऽ आंख से पानि उनि खसे लागल आ फेर माथा बड जोर से दुखाइत रहल हमर
हू तऽ माथा आँखे के वजह से दुखेबे करै छी क
हँ ह हमरो एगो कहलखिन घरके बगल के आदमी कि अहाँ डॉक्टरके यहाँ चलि जाउ
हूँ
ठीक रहत तऽ फेर हम एक दिन डॉक्टरके यहाँ गेलियै तऽ बड्ड बहुत भीड़ रहै ओ डॉक्टर के यहाँ तऽ आँख देखबेलियै आँख देखबेलियै तऽ बहुत देर तक आँख उ चेकअप कर लेल बैठल रहलियै तीन जगह चेकअप केलकै
हू आय काल्हि तऽ देखै छियै सब बच्चा के पास बड़का बड़का मोबाइल रहे छै जे बड़का बड़का
इएह वजहसँ तऽ आँखि खराब होय छै हमरा सभके अपने भऽ गेल आँखि खराब कनि आमे दू तीन को ड्रप देलकैय
हू
कहलके ड्रप लेबलेल टाइम पर
बाहर के माहौल देखऽ के चाही लेकिन आइ काल्हि के लड़का सब खाली बदमाशी खरी करब खाली मोबइल मोबाइल
आ चाहे वीडियो गेम
आय काल्हि के इतनी इतनी हो बच्चा दू साल तीन साल के बच्चा अथी अथी मोबइल देखे अथी रह होइ छै मोबइल ओकरा चला जे हमरा आर के नहि होइ छै से ओकरा होइ छै
हु उएह ने बड गलत बात छै गार्जियन के लेल इतनी छोट बच्चा
हू
प्लेग्राउंड में खेलाब ल जेथिन फिजिकल एक्टिविटी किछु किछु दौड़ धूप खेल कूद करथिन
हँ हमरो तऽ अभी एग्जाम खतमे होइवला छै तऽ सोचबै हम एबै कथी सभसँ भेँट घाँट हेतै गाँवमे तऽ कनि मोन होश बहलतै एक जगह रहे मे अच्छा नहि ने लगै छै
हु एक बोड़ आदमी आदमी उकछ जाय छै एक जगह
हँ एक जगह मतलब लगै छै जे माथा एकदम उह चक हम सोचलियै हन एग्जाम खतम हेतै ने तऽ कनि जेबै मोन बहलाबल
ओ
जेबै घूमि घामिके अबै सबकिछु करबै
ओ
हँ उएह हमरो बगल मे एगो बच्चा छथिन ओकरा पाँच साल के बच्चा छथिन आ हुनकर शरीर मे बहुत भारी वजन भऽ गेल छनि बहुत भारी वजन भऽ गेल छै हँ बहुत बहुत मोटा सोटा गेलखिन ह पाँच साल के बच्चा छथिन तऽ डॉक्टर के यहाँ हुनका देखाबय लगेलखिन डॉक्टर कहैत रहे छै ती भरि को मोबाइल दिए रहते हैं इसको डॉक्टर के जे अपन भाषा मे छै से कहलकै अपन जे एकरा से
ई सब बड़ी भऽ रहल छै एतऽ
हँ छौकरा लऽके ओकर ओकर जे माता पिता छथिन सएहे ने लऽ जेथिन ओकरा दौड़ धूप करबाबऽ लेल
हूँ भोरे भोरे अपन दौड़ेथिन कनि टहलेथिन
हँ गाँव घर मे खेत उतऽ एते सारा छै हँ आ गाँव घर मे एते सारा खेत उत जे छै तऽ अपन खेत उत भोर के अपन चारे बजे भोेरे उठके ओकरा खेत उत घुमवऽ लऽ जेथिन
हुँ कनी काम वाम करेथिन अपन कनी ईंटा उंटा धोतै कनी कोदारी चलेतै तऽ अपने पेट कम भऽ जेतै फिट भऽ जेतै
उएह ने आ पाँच सालके एतनी छोट बच्चा जे छै आ से ओकरा एतेक भारी के वजन भऽ गेल छै आ खाली बाहरी चीज खाय पे ध्यान देने रहै छै
सएह तऽ गलती छै सएह तऽ गलती छै बाहरमे कोनो तेल से बना दै छै कहीं के तेल से अच्छा नहि रहै छै बाहर के समान लेकिन घर घर मे जे बनै छै हेल्दी चाहे कुछो एक दू दिन बस भेलै बहुत भेलै हम आर छीय अपन घर मे खाइत छियै हम जादे बाहरी समान पर ध्यान नहि दै छी पैसा नहि रहै छै हमरा आर के पास
ओ हमहूँ सब बाहरके चीज नहि खाइ छियै घरेके चीज खाइ छियै घरेमे बना लै छियै कहियो समोसे भेल तऽ बना लेलहुँ घरेमे अपन मोन केलक तऽ बना लै छियै घरमे कथी जेते बाहर मे खेलै आदमी
हँ बात सही छै
हूँ बाहर वाला चीज बहुत खराबी करे छै तऽ घरे मे अपन बना खा लै छियै
हमरा आर के तऽ घरो ठीक से नहि बनल छै सही से
ओ घर नहि कम्प्लीट भेल हे
हँ बनतै आओरो पैसा हेतै न अभी काम पे लागल छथिन पप्पा पैसा एतै तऽ अपन कम्प्लीट करबेथिन
हुँ तऽ कम्पलीट भऽ जेतै कहिया तक कम्पलीट हो जेतै घर
उँ
घर कहिया तक कम्पलीट भऽ जेत
देखियौ न पैसा एतै ओकर बाद काम स्टार्ट हेतै शुरू
अहाँके मम्मी से बात केने रहू तऽ ओ तऽ कहलखिन कि जे अहाँके घरके घरवास हम कऽ लेबै से अपन काम होइत रहते से घर के घरबास हम दिसम्बर मे कऽ लेबै
हँ तऽ बढ़ियाँ बात छै दिसम्बरमे सभ लोक रहैत छै एक घरमे तऽ बहुत बढ़ियाँ लगै छै बहुत बढ़ियाँ
हँ तऽ हमरो कहलखिन रे जे आबऽ लेल से बुची आइब जेब
फैमिली के साथ एन्जॉय करऽ मे जे मजा छै ओ केकरो के साथ मजा नहि
हँ आ सब परिवार बड्ड दिन भऽ गेलै ने सब परिवार एक साथ रहला बड्ड दिन भऽ गेलै एक साथ आ देखलो सबके बड्ड बड्ड दिन भऽ जाइ छै आदमी के तऽ उहे चाची कहलखिन रे जे
हँ
भऽ जेतै से घरबास ओइमे से आब
हू आइ काल्हि तऽ बड़ी चीज ई करबै दिमाग खराब रहै छै पढ़ाइ के अभी तऽ पढ़बे करबै हम अहाँ से बात कर लेबै ने ओकर बाद पढ़बै अपन कलहे जे एग्जाम छै कलहे तऽ हमर मैथ के एग्जाम छै
ओ एग्जाम छै मैथे के न
हू
हमरो इमहर लाइन नहि छै कटल छै
लाइन के बड़ी समस्या जहिया जहिया से ई सम्राट चौधरी बनलै ह न नैयका अथी तहिया से देखैत छियै जे लाइन बिल्कुले एक एकदम
लाइन तऽ लाइन सहीसँ दै छै लाइन तऽ सहीसँ देबे करैत छै लेकिन गर्मी मे ट्रानंसफार्मर ने उड़ जाइत छै
इहे ने दिक्कत छै गर्मीेये आ गर्मीये लोक के पचय नैय छै हमरा तऽ बिल्कुले ने पचय छै आय हम गेलियै बस में बैठला एग्जाम दऽ के एलियै तऽ
हूँ
एते ने गर्मी लगले जे फेर हमरा बस से उतरऽ पड़ले खुलले बस तब चढ़लियै लऽ लियै
ओ
बड़ी दिक्कत छै ओ गरमे
आरो अहाँके तऽ उन्नीस तारीख के भोज है
हँ हँ भोजे यऽ उन्ननीस तारीखके अहूँ आरके तऽ बुलेबे न करथिन
बुलैथिन तब न बुलैथिन तऽ अबै भोज खैय
आइ तऽ बारहे तारीख छै अहाँके पन्द्रह पन्द्रह सोलह तारीखके फोन करथिन बुलेथिन पक्का बोल हँ एबैय अपन भोज छै घर परिवार मे तऽ आबेये न पड़तै
हुं
हुं सुनै छियै ई सरकार एस एस